हेलो
हलो
हेलो हमर आवाज आबै छै
हँ आवाज आवी रहल छै
हम आइ काल्हि भी हम देखैत छी जे बहुत लोको फिटनेस ओर स्वास्थ पर ध्यान देबयके शुरू करि देने छथिन
हँ ई तऽ बहुत नीक बात अछि स्वास्थ्य श बिना जीवनक आनन्द पूर्ण रूप नहि लेल जा सकैत अछि
हमरा लागेत अछि जें खेल खुद आऔर फिटनस कें बीच गहरा संबंध अछि
हँ बिलकुल खेलकूद केवल मनोरंजन नहि बल्कि शरीर आ मन दुनू स्वास्थक लेल महत्वपूर्ण अछि
बिलकुल अहाँ स्वयनियमित रूप से किछो खेल सकैत छी
हँ हम प्रतिदिन किछु समय शारीरिक गतिविधि लेल निकालैत छी कखनो दौड़ कखनो व्यायाम कखनो खेलकूद सभ करैत छी
बहुत बढ़िया आ काली बहुत लो पूरा दिन बैसले बैसले रहेत अछि
हँ सही कहलहुँ लगातार बेसल रहबाक कारण शरीरमे केतको समस्या उत्पन्न भए सकैत अछि
बिल्कुल ताहि लेल अ नियमित गतिविधि आवश्यक अछि
हँ शारीरिक सक्रिय राखब स्वास्थ्य्यक मूल आधार अछि
हँ बच्चासभ खेलकूद क कतबा जरूरी अछि
बहुत जरूरी खेलकूद बच्चा सभमे आत्मविश्वास अनुशासन सहयोग या नेतृत्व क्षमता विकसित करैत अछि
केवल पढ़ाइ पर ध्यान देना देनाइ पर्याप्त नइ होइत अछि
मानसिक विकास सङ्ग शारीरिक विकास सेहो आवश्यक अछि
हमरा मोन पड़ैत अछि जे विद्यालयमे खेलकूद प्रतियोगिता होइत छल
हँ ओहि प्रकारक गतिविधि बच्चा सभक सँ बहुत प्रेरित करैत अछि
खेलकूदसँ टीमवर्क सेहो ले सीखल जाइत अछि
बिलकुल एकटा सफल टिम मे प्रत्येक सदस्य योगदान महत्वपूर्ण होइत अछि
फिटनेसेके विषयमे आहाँके अनुसार पहिला कदम की होयबाक चाही
पहिल कदम ओहि नियमित दिनचर्या बनाबै
अच्छा तऽ बहुत लोग उत्साहेमे शुरुआत तऽ करैत छथि मुदा किछु दिन बाद छोड़ि दैत अछि
हँ ई सामान्य समस्या अछि फिटनेस एक दिनक कार्य नहि बल्कि दीर्घकालीन आदत अछि
हँ सही कहलहुँ धैर्य राखब आवश्यक होबैत त छै
बिलकुल धीरे धीरे निरन्तर प्रयास करना सबसे प्रभाव प्रभावी तरीका अछि
बिलकुल खानपान भूमिका कतबो महत्वपूर्ण छै फिटनेस खातिर
बहुत जरूरी अछि फिटनेस खातिर आधा भाग व्यायामसँ आधा न आधा भाग सन्तुलित भोजनसँ पूरा होइत अछि
तखन जे कोन कोन व्यक्ति केवल व्यायाम करै मुदा भोजन पर ध्यान नहि लेयैत अछि
हँ तखन अपेक्षित परिणाम प्राप्त करब कठिन भए सकैत अछि
स्वस्थ भोजनमे की की बात ध्यानमे रखबाकके चाही
सन्तुलित आ पौष्टिक भोजन पर्याप्त पानी अनिश्चित समय पर भोजन पानी पिबाक महत्व प पन पर बहुत कम लोक ध्यान दैत छथिन
बिलकुल हँ शरीरक सही परण पानी लेल पर्याप्त पानि अत्यन्त आवश्यक अछि
हँ निन्दक महत्व की अछि
निन्दक फिटनेस के अत्यन्त महत्वपूर्ण हिस्सा छै पर्याप्त विश्राम नहि करब तऽ शरीर पूर्ण रूपसँ स्वस्थ नहिए रहि सकैत अछि
अच्छा केतबो युवा राति भरि जागे छथिन तबो
ई आदत तऽ दीर्घकालेमे स्वास्थ्यपर नकारात्मक प्रभाव डालैत सकैत अछि आज कलके युगमे नव युवा राति भरि जागै छै
बिलकुल बिलकुल खेलकूद केवल शरीर लेल लाभदायक अछि कि मानसिक स्वास्थ्य लेल सेहो
खेलकूदके बाते कर ले तऽ दुनू दुनूके लेल खेलकूद तनाव कम करैत अछि आओर मन प्रसन्न राखैत अछि
बिलकुल सचमुच खेल खेलाक बाद मन बहुत हल्का महसूस होइत अछि
हँ ह कार ई कारण शरीर सकेरे होइ छै आ सकारात्मक ऊर्जा बढ़ैत अछि
बिलकुल बहुत लोक कहैत अछि जे समय नहि भेटैत अछि की ई बात सच छै
नहि दिनके चौबीस घण्टासँ मात्र किछु समय स्वास्थ्य लेल निकालल जा सकैत अछि
बिलकुल ई वास्तवमे प्राथमिकताक प्रश्न छी
हँ बिलकुल जे स्वास्थ्य ठीक रहत तऽ जीवनके अपन लक्ष्य सेहो आसानीसँ प्राप्त कयल जा सकत
बिल्कुल खेलकूदमे अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण होइत अछि पी
हँ सही कहलहुँ सफल खिलाड़ी सदिखन नियमित अभ्यास करैत छथिन
हूं अभ्यासक कोनो विकल्प नहि होइत अछि कि होइत अछि
होइ तो छई सही बात कहलह निरंतर अभ्यास से सफलता तक पहुँचे सकत अछि
अच्छा तऽ एक बात बताउ अं अहाँके अनुसार कोन प्रकारक खेल सबसँ बेसी लोकप्रिय छै
हमरा अनुसार तऽ ई व्यक्तिपर निर्भर करैत अछि लेकिन किछु लोग टीम गेम पसन्द करैत छथिन तऽ किछु व्यक्तिगत खेल
टीम गेमके विशेषता होइत अछि कि नहि होइत अछि
टीम गेमके त व्यक्तिगत सहयोगसँ नेतृत्वसँ सञ्चार आओर सामूहिक जिम्मेदार सिखबैत अछि
बिलकुल बिलकुल आ व्यक्तिगत खेल
व्यक्तिगत खेले मे आत्मनिर्भरता मानसिक संतुलन दृढ़ता आउर व्यक्तिगत प्रदर्शन पर विशेष ध्यान दे पड़ैत अछि
बिलकुल हमरा लागैत अछि जे दुनूके अपन अपन महत्व अपन मह महत्व अछि
बिलकुल महत्वपूर्ण ई अछि जे व्यक्ति नियमित रूपसँ कोनो ने कोनो खेल सङ्ग जुड़ल रहय
बिलकुल फिटनेस के लक्ष्य बनबाइक कतबा जरूरी अछि बताउ
बहुत जरूरी छै लक्ष्य बिना प्रयास अक्सर दिशाहीन भए जाइत अछि
बिलकुल उदाहरणक रूपमे बताउ
उदाहरणाके रूपेमे जेना प्रतिदिन नियमित व्यायाम करब निर्धारित दूरी तक दौड़ब शरीरकके सक्रिय राखब अथवा स्वास्थ्य जीवन से भी अपनायब
बिलकुल लक्ष्य यथा यथार्ातवादी होयके चाही कि नहि
हँ होयस होयके चाही अत्यधिक कठिन लक्ष्य शुरुआतेमे निराश उत्पन्न करि सकैत अछि
प्रेरणा बनब रहल सेहो जरूरी अछि
हँ प्रेरणा बिना निरन्तर पताइ रखनाइ ह कठिन भेलै जाइ त छै
बिलकुल प्रेरणा कायम रखबाक लेल की कहयल जा सकैत अछि
हँ हो प्रेरणा कायम राखय लेल अपन प्रगति देखब छोट छोट उपलब्धि सम्मान करब आओर सकारात्मक सोच राखब
कतेको लोक शुरुआती कठिनाइ देखबाक व्यायाम छोड़ि दैत छथि
हँ ई समस्या तऽ बहुत अछि मुदा सफलतास सदिखन निरन्तर प्रयाससँ भेटाैत अछि नहि किि एक दिन करयके अछि दोसर दिन नहि करयके छै
बिलकुल पेशेवर खिलाड़ी लग जीवन बहुत कठिन होइत होइत की
हँ निश्चयी ओसभहके नियमित असभ्य अनुशासन आओर त्याग जीवनाके जीबय पड़ैत अछि
सफलता पाछाँ वर्षुक मेहनत संङ्घर्ष य धैर्य छिपल रहैत अछि की
हँ बिलकुल सही कहलहु तऽ खेलाके क्षेत्रमे मानसिक शक्ति कतबा महत्वपूर्ण छै
शारीरिक क्षमता जतेक जरूुरी अ छै मानसिक दृढ़ता सेहोहो ओतेक आवश्यक अछि
ह तऽ दबावयके समय समयमे मानसिक संन्तुलन बहुत महत्वपूर्ण होइत अछि ने
बिलकुल कठिन परिस्थितिमे शान्त रहनाइ एकटा अ सफल खिलाड़ीक पहचान होइत अछि से के महेन्द्र सिंह धोनी
बिल्कुल आइ काल्हि तकनीकके सेहो खेलयके हिस्सा बनि गेल अछि
हँ आधुनिक प्रशिक्षण प्रदर्शन विश्लेषण आ फिटनेस मॉनिटरिंग तकनीक बहुत योगदान अछि
बिलकुल तकनीक से खिलाड़ीके प्रदर्शन सुधार होबे
बिलकुल निश्चित रूपसँ खिलाड़ी अपन कमजोरी आ मजबूत बेहतर ढङ्गसँ बुझि सकैत छथिन
बिलकुल युवास सभ लेल खेलयके क्षेत्रमे अवसर बढ़ल अछि कि नहि
बिल्कुल बढ़ल अछि आइ खेल केवल शौक नहि बल्कि समाज जनक करियर विकल्प सेहो बनि रहल अछि
मुदा करियर बनाबै लेल समर्पण जरूरी होयत
हँ बिलकुल बिना समर्पण आ कठोर मेहनत कोनो क्षेत्र मे सफलता सं्भव नहि
बिलकुल फिटनेस आओर आत्मविश्वास बीचे कोन सम्बन्ध छै
जखन व्यक्ति स्वास्थ्यमे स्वस्थ महसूस करैत अछि तखन ओकर आत्मविश्वास सेहो बढ़ैत अछि ई बात हम स्वयं अनुभव कहिनेे छी
हमहुँ हमहुँ अनुभव कने छी
बिलकुल स्वास्थ्य शरीर व्यक्तिगत सोच आ व्यवहार पर सेहो सकारात्मक प्रभाव डालैत छै
बहुत लोक वजनक कम करबै लेल फिटनेस शुरू करैत छथिन
बिलकुल मुदा फिटनेसक उद्देश्य केवल वजन नियन्त्रित कयल नहि बिलकुल सम्पूर्ण स्वास्थ्य सुधारक होयबाक चाही ई दृष्टिकोण वास्तव महत्वपूर्ण छी तोहरा की लागत छै
हमरो तऽ बिलकुल सही लागैत अछि तऽ स्वास्थ्य जीवन शैली दीर्घकालीन लाभ देब अछि ने
बिलकुल बिलकुल यही चीज तऽ महत्वपूर्ण छै चलऽ ठीक छै फेर कखनो बात करब
ठीक ठीक अछा नमस्कार
नमस्कार धन्यवाद